कहियौ कहियौ ना
आवाज जाइयै
हँ जाइयै
अच्छा तऽ कीसब भऽ रहल छै
किछ नय बस बैसल छी
बैसल छी कतय बैसल छी अगना मे दलान पर
अगने मे बैसल छी घर मे
अच्छा तखन ने कीसब हेतै आब
आब किछ नय अखन खाना बनतै घर मे
हँ हमू एखन जस्ट ऑफिस एलउ है आ तूरते मुँह हाथ धो कऽ आ चाय बनेलऊ हेँ चाय पी रहल छी बड गर्मी छै कूलर चला देने छियै ठंडा ठंडा हवा लाइग रहल अछि एकदम आओर बस कूलर मे बैस कऽ चाय पी रहल छी गर्मी तऽ बहुत छै की करबै रौदो तऽ एने रहै छै भरि दिन पूरा घर धीप जाइ छै ततेक ततेक रौद छै जे रौदस पूरा देवाल खिड़की केबाड़ सबटा गरम भऽ जाइ छै तहन भक मच्छर छोड़ा दै छै
खानामे की सब बनतै
खानामे रातमे देखै छियै पनीर के सब्जी बनतै आ रोटी बनतै दही छै
अहाँके खानामे कीसब पसन्द अछि
अपन मिथिलाके रेसिपी सबटा पसन्द अछि सबकिछ खाइ छी भात दालि चोखा पापड़ अचार तरकारी तरुआ तरुआ रंग बिरंगके
ईसभ तऽ मिथिलामे प्रसिद्ध छै
नीक बात छै ने प्रसिद्ध छै तऽ ओकर ओ ओहि परिधानके बचेनाई आई ओइ तरहके कल्चरके बचेनाइ हमर अहाँके जिम्मेदारी अछि ने
हाँ से तऽ छै मिथिलाके आगाँ बढ़ेबाक अछि मिथिलाके खान पानके सबटाके
आगाँ बढ़ेबाक मतलब हम अहाँ जान ओकर नियम कानूनके पालन करबै तखने ने आगाँ बढ़तै ओना तऽ नहि बढ़तै
नहि ओना तऽ नहि बढ़तै जखन अपनासब नियम कानूनके पालन करबै तखन अपने
हाँ से छै कऽ रहल छी अहाॅं
आमक सीजन छै एखन आमे तोड़ा कऽ आयल छलै
गाम मे तऽ एखन मालदाह आ खूब पकैत हे जतऽ ततऽ कलम गाछी सबमे लोक सब खूब तोड़ै हैत
हाँ हाँ से तऽ छै आमसब तोड़ा रहल छै लेकिन एहिबरके आम नहि नीक छलए
मौसम के हिसाबसे आम खराब भ गेल हेतै मौसममे बारिश से भेलैए बारिश के बाद पाथर ताथर खसल रहै जन टिकला जहन छलै तखने तऽ ओ तऽ कनि खराब भइए गेल हेतै फसल
भऽ गेल हेतेक फ फसल बहुत खराब भऽ गेलै एहन राखल जाइत छै लेकिन ओ खायल नहि होइ छै ततेक खराब भऽ गेलै
खराब भए गेले आ सबके फसल खराब भए गेले एतऽ आम गुड़गांव मे एखन आम जे छै से खूब महग बिका रहल अछि सौ रुपैया मे दू किलो मालदाह आम सेहो आम छोट छै छोट छोट आम छै ह सुच्चा मालदह कहबै से तऽ नहि छै लेकिन एतय लंगरा मालदहके नामसे फेमस छै तऽ एखन तऽ अनलहुँ हे त से रातमे आई भोजनमे रहतै रोटी से रहतै पनीर के सब्जी रहतै पनीर तऽ ओना मिथिलाके नहि छै पनीर बाहरेके छै लेकिन हम अहाँसब फटौनके पनीर बना कऽ खेने हेब कहियो ने कहियो
हाँ
अहाँके तऽ नहि नीक लगैए
नहि अपना मिथिलामे तऽ मिथिला के चीज अचार भेल पान भेल मखान भेल इहे सब
मखानके भूजि कऽ खूब खेलासे प्रोटीन भेटैत छै पूरा देहमे ओहिसँ बड्ड फायदामन्द छै अरह मखानके रेगुलर पाँचो दसटा दाना अगर रोज खाइ छी त बड फायदामन्द छै
हँ से त छै जे चीज शरीरके फायदा करय ओ चीज खेबाक चाही
खेबाक चाही आ मतलब छै कि जे समय समय पर ओकर फसल के बारेमे सेहो जनबाक चाही किएक त आइ काल्हिके बहुत आदमीके पते नहि रहैत छै जे कोन फसल केना भ रहल छै ओहिमे की लागत छै की मेहनत छै केकरो किछ नहि पता छै
हँ से त छैहे ओर कीसभ होइ छै अखन
एखन तुरत मे चाय पी रहल छी चाय एकदम मस्त एक नंबर के दूध दजइया महिषक दूध ओहि दूधमे बनलैया चाय कड़क चाय हम पी रहल छी एकदम मस्त बढ़ियां स
हमरो सबके दूध द जाइ छै लेकिन हम चाय पियै नहि छी अखन हमरा नहि आदत अइ चाय पियैके
चाय त ओना नहि पीबाक चाही चाय त स्वास्थ्य के लेल हानिकारके छै लेकिन कहियो काल के चाय पिनाइ बड़ा स्पेशल लगै छै नीक लगै छै जहल हलांकी जहन थकावटस जहन लोक अबैय थकावट भेलाके बाद चाय पिबै छै त बहुत आनंद अबै छै मोन खुश भ जाइ छै कही न कही कही न कही दिमाग रिलैक्स भ जाइ छै जेना पूरा देहात थकावट जेना सुकून भेट जाइ छै कनियो अगर हात पितर रहै त
हँ सुकून त भे
और एखन तुरत एयलहुँ हे त थाकल छलहुँ हे ओइ थाकल कन्डीशनमे जे चाय पीलहु हे त मोन एकदम गदगद भ गेल हे
जखन लोक काज क क अबै छै थकावट रहै छै तखन जे भेट जाइ छै त मो न
एत गर्मीये एखन बड पड़ि रहल छै बड गर्मी पड़ि रहल छै एहिस मोन एकदम व्याकुल रहैया परेशान रहैया देवाल तेवाल सब गरम धीप गेल छै
हमरा सब दिस हमरा सब दिस त मौसम चेंज भ रहल छै कखनो हवा खूब बह लगै छै त कखनो गर्मीेये खूब भ जाइ छै
गर्मी भाग त जाइत हेतै लेकिन गाम मे की छै न जे कखनो न कखनो मेघ घुरियाइत आयल आ बारिश भ गेल तहन हन त आनन्द आबि जाइ छै लेकिन शहरमे बड़ा दिक्कत छै शहर मे एकदम तपैत गर्मी छै हाइवे पर लोक मोटरसाइकिल या गाड़ी ल क अपन चलि रहल अछि लेकिन ततेक रउद छै जे ओइ रोडेमे स ताउ मरि रहल छै पूरा हाथ मुँह कान जेना लगैत रहै छै झरक गेला कारी सियाह भ जाइ छै
गाम मे गाछ वृक्ष आर पोखरि सब छै न तहि दुआरे ओत आनंद छै गाममे
गाममे खुला वातावरण छै ने खुला वातावरणमे हवाके पूरा फ्लो जे छै हवाके बहाव जे छै से एम्हर स एम्हर एम्हर स एम्हर आसानी से होइ छै एत से नै छै दोसर चीज शहरमे ततेक फैकटी फै्टी कारखाना सब छै जे ओर मकानसभ छै तहिना पॉपुलेशन छै एतय बड्ड जनसंख्यामे लोक छै आ ततेक जनसंख्यामे लोक छै जे पूरा गली गलीमे भरल
हँ गामके इएह चीज छै जे गाममे खुला हवा भेटै छै लोक खुला ामे रहै छै तहि दुआरे पोखैर तोखैर गाछ वृक्ष सभटा छै कोई कतौ बैस गेल आनद लि अपन मिथिला के
हँ से बात तऽ छै
आ ताहिमे अपनासभ दिस तऽ किछु जा्यदे छै
हँ तऽ अहाँ एखन अहाँ एखन की कऽ रहल छी साँझ भर दिन
हम अखन बैसल छी घरमे ओर दूरभाषसँ बात कऽ रहल छी
अच्छा दूर्भाष यन्त्र अहाँ घरमे सभ लगैछ
हँ सभ लग छै दूरभाष यन्त्र
एकटा हमरो दऽ दतहु तऽ हम राखि लतहु दूर्भाष्यन्त
हाँ जरूर अहौ के देब अहाँ आउ गाम तखैन अहुँ केदेब
गाम अबै लए तऽ अहाँ हमरा सभसँ पहिने ओथी टिकट कटा के सेहो पठा दिअ ने तहन ने
अहाँ कहिया आब रहल छी गाम
हमरा गामवमे अबहिके कोनो विचारे नहि अइ
नहि अहाँके आबय पड़त
जबरदस्ती तऽ अहाँ कहब तऽ हम थोड़े आब जायब
आब जाउ मोन अछि
भेट घाट करेके
अहाँसँ भेँट करयके बहुत मोन होइए हमरा
अच्छा तखन तऽ हम अबिये जायब निश्चित समय निकाल त ऑफिसके टाइम देख कऽ छुट्टी तुट्टी प्लान कऽ लै छी तहन आब जाइ छी तहन भेट घाट हेतै गाममे सुनलियै जे बहुत सुन्दर मिथिला हाट सेहो अ बनले या अररिया संग्राम जगह छै एकटा ततऽ
हँ आइ भाायजी गेलय थन मिथिला हाट
अहाँके भायजी गेलथि हेऽ ओहिसँ हमरा की लेना देना
तऽ अहाँ एयबै तऽ हमूहूँ सभ जेबै
कगरो केओ लऽ जायत ने अहाँ हमरा सङ्गे जेबै
हम अही साथे जायब ने यौ
ओ हम तऽ सोचलियै जे हमरा किओ लऽ जायत
नैय हम अहाँके उम्मीद पर छी अहाँ साथे हम जायब
कहाँ जे मिथिला हाटमे मड़ुआके रोटीसभ सभकूछु भेटैत छै
जते मिथिलाके चीज छै सभ भेटैत छै मिथिला हाट
सभकिछ भेटैत छै ओतय
हँ सभटा भेटै छै मिथिला हाटमे
अच्छा बहुत बढ़िआँ छैितान सुनलिय जे ततेक जगहमे बनाल गेल छै जे ओतय लोक अथी सेहो बनेने छै झील जकाँ ओहमे लोको नाव पर सेहो चैढ़ के घूमै छै होटल से बनल छै रंग बिरंग के खेनाइ पिनाइ तकर बाद जांत सिलौट ई सब सबटा छै गाम में जे माटिक देवाल होइत छलैएा माटिक तऽ टाटसभ जे होइ छलै जाहिपर फूल पात बनायल रहै छलै माटिके सेहो बनायल छै भनसा घर सभ छै
जते अपना मिथिलामे फेमस छै चीज सभटा टा ओहिमे देल गेल छै
अहाँ नहि गेल छी घुमय लए
हम आइ तक कहियो मिथिला हाट नहि गेलहुँ किय तऽ हमरा अपन घरे मिथिला हाट अछि
हू
जे चीज ओतय बनल छै सभटा अपने घरमे मिथिलामे तऽ मिथिले जकाँ होइत छै ने ओ चिज बाहर के ल सब के लेल जिनका ई सब चीज के जानकारी नहि छेनि हुनका लेल ओना मोन अछि हमरो जे हमहुँ जाय
अखन बहुत दिन बाद लगभग ग्यारह मिनट लगातार गप केलहुँ ने
हँ